हँ की करै छी अहाँके
आ कुछ न ओह खाना पीना हो गेली तऽ तन बैठल रहलियै अहाँ की करै छी
से ही बैसल छियै
हू कही बाहर आओर बाहर गेल छी की अहाँ?
हँ हम ने तनि अपन मौसी घर आवल छियै
ओ बड़ा बढ़िया बड़ नीक बात थ ह
अच्छा अहाँ तनि हमरा हमरा आरके ई बताउ क आम के आचार अहाँ कैसे बनाबै छियै
हँ आमके अचार हम तऽ नहि बन खटाउ हम ओतना तऽ नहि मतलब बिस्तार से जनै छी छियै लेकिन माइ ह माइ आर के देखलियै बनाबैला तऽ हमर माइ आर जे बनाबैत रहिस आम के न जेना बड़ बढ़िया से धो लेलक आ धो के आ तनिका सूखा कपड़ा से पोछ पाछ के ओकरा के चार चार फाँक में चाहे अहाँकेँ छोट छोटा अचार चाही तऽ छोटो छोटो फाँक कर सकैत छी आ न तऽ चारि फाँकमे कऽ लेली हेलो हेलो हमर आवाज सुनै छी अहाँ
हँ
हँ नहि तऽ चारि फाँकमे कर लेलक चारि फाँकमे करि कऽ आ जेना हँ आ जेना तनिका न निम निमक हरदि धऽ कऽ एगो हड़िया मे धऽ के मुँह बाँध के छोड़ देली पानी छोड़े ला पानी छोड़लक अचार मे
अच्छा
आ जेना जे से दू दिन धऽ देली दू दिन मे पानी छोड़लक ओतना मे इमहर मसा मसाला तैयार कऽ लेली मसालामे तैयार कऽ लेली अचारके मसाला तैयार
अच्छा घरमे तो मसाला आरमे तो धनिया आ तनी मनी जीरा गोल कि आओर तनी अजमाइन मंगरेेल रहै छै आओर वही हल्दी नून
न सरसो तनिका पूरा न सर
अच्छा हँ तऽ अहाँ काला सरसो दियै छियै की पीला सरसो दै
काला काला सरसों तो ओमे चटक
हँ, ओकरा आओर स्वाद तनि करुआन लगै छै ने, तऽ तनि स्वादिष्ट लगै छै हँ।
जेकरा रायो कहै छै कही कहीं राइयो कहै छै ओकरामे सरसूके जगह पर राइ अहाँ रखियौ तनिका पीस के आउ पानी छोड़ लय सागक जे मे स पानि छोड़लकै ओहिमे मसाला सान के अब भर भर के अभ् भर भर के धूप मे जेना सुखैली ओकरा अचारके हँ आ निमनजप सूख गेल जेना धूप हो लग गेल बुझायल एना हाथ से छु छु के देखली तऽ बुझायल जे मसालामे धूप लग गेल छै सभ समीट के ले अइली सभ समीट के ले आके तब तेल सरसो तेल गरम करके आ ओकरामे जब खूब गरम हो गेल तब ओकरामे डाल के आ चाहें इ सीसा के बुइयाँ मुइ जारूर अहाँ जनैत बई मिथिला में बड़ मिलय छैय।
हाँ हँ हँ जनैय छियै हम
हँ छ जाड़ बहुत मिलय छै। ओहि जाड़ में नहि नहि भेल तऽ भोर भर के मुंह बान्ह बान्ह के रह देली फेर अहाँ साल लो भरुआचार खाउ कुछ नहि हो तचारमे तनिको खराब होइत
हँ इ तो बहुत आसान तरीका छै अचार बनाबे के की का एकी नहि एक खातिर आदमी परेशान रहे छे ए नीअर तनी बना करके र लेब दू किलो पाँच किलो के देत चल आराम से चल जाइ ने
आराम से आ बाजार क च जे अहाँ खााय छियै ओहिमे त सीरका है तऽ कुछ है तऽ किछ डरल रहै छै ने ह
छै जे अपन घर के अचार के स्वाद निराला छै छै ओ बजा के अचार मे कहा ज्यादा रहै छै
आ फेर शुद्धि भी नहि भेलै ने ओ तऽ सड़ल गलल सभ सभ आमकेँ काट देलकै ने तऽ स् स्
एक अगो चिक चीक केटट
हँ ओ तऽ केहनो आ पलक हँ सभ काट पीट के रख देलक अहके बनााकेलक अहाँके देखे नहि गेली कि सड़ल है कि गलल है कि केहन है तऽ अह अहाँ बोनब अहाँ अहाँ फोन अबै छी की अहाँ नए
आ नहि हमरा हँ मिठका अचाउ तऽ बनाबे छियै अहाँ हमे लेकिन खटका अचार हमरा आर के ला उतना नीक आबे छै बनाब तऽ हम न बन ले छीयै कल यौ हँ कुच्चा बनाबे छीयै हँ मि ा बना लेबै छियै किछु ो बना लेबे छ हमरा आर भी आचार के खूब आम के जैसे एक किलो आम अगर कीन के लै छियै ने तो ओ आर के छील छाल के कद्दू कस कर देबे छियै चाहे पतला पतला काट देबै छीऐ आ ओकर बाद ओकर पूरा पानी उधार देबे छियै
हँ हँ
तकर मे जैना एक किलो आम छै। ओकरा में आधा किलो तीन पाऊ जैसन हरा मिर्चा जे तीखा वाला मिर्चा रहै छै। ओकरा खूब बढ़िया से चोप करके के महीन महीन आओर रख देबै छियै। ओह आर पे फेर तनिसँ अजमइन मंगरैला धरि देबे छियै। तनी हींग डाल देबे छियै आओर तनीस अदरक लहसून जस एक किलो आम छै। त पचास ग्राम लसुन पचास ग्राम लसन पच्चीस ग्राम दन अदरक बिक्कस-दुक्कस क' कऽ आओर ओकरहि में मिला देबऽ। छियै वर से ओकर बाद एकदम तन खास तेल डालके सोनके ओकरा बढ़िया से आ कठोत में कर के धूप में दू दिना रख देवे छिय त पानी खूब बढ़िआ छै। सुख जाइ छै ओर बाद फिर ओकरा आर के तनि काँच वाला जड़ मे रद् धो के उपर से तनी मनी आउर तेल डाल देबै छियै तऽ खूब बढ़िया बन जाइ छै हँ हँ खुब छाममे तनख पड़ै छै ओक ओ आर में जा्यदा तेल न पड़ै छै उबलल जेकाँ आम के अच्छा लगै छै, उबलल रहै तऽ। छै ने वै से कुचा के जरूरत नहि छै खूब बढ़िया गल जाय छै ह सत्तू उतू वाला रोटी ओहिमे उहै कुच्चा डालके के बनाबे छियै ना बड़ि स्वाद
ह्म्म ह आ मीठका अचार केना बनल हँ बोलियौ की बोलैत रहलियै
अचार के न तनी जे काट के चार चार फारा करके छील छाल के ओकरो छिले पड़ै छै आ छिल छाल के ओकरा चार चार खड़ा कर देबे छियै ओ आर बात तनि आ करहा खूब गरम कढ़ा के कर के ओ आर दू चार चम्मच तेल डालके आओर पच फोरन और सु खल मिर्चा डालि देबै छियै
अच्छा अच्छा अच्छा
जाइ छै तऽ ओकरा मे आम दाल के आ तनी भूज देवे छियै दू मिनट जादे नहि एक से डेढ़ मिनट भूज के आ ओर में तनि सा हल्दी तनीसा कश्मीरी मिर्च दी आ गूड़ पर से डालके आ ए
हँ इहे पूछय छियै यहाँ से कि हँ गुड़ डले छी छियै आ कि चीनी डाले छियै इहै हम बिसर गेल रहलियै
न न गुड़ डालै छियै काहे कि सुगर पेसेंट सब के खाय मे ओआर से कोनो दिक्कत न छै गुड़ से आ सुगर वाला बेसन के तनी चीनी उनी देबे से दिक दिक्कत होवै छै ई चलते
ओ तैसे गुड़ डालै के नीक रहै छै। ने गुड़ डालामे जेना हँ आ सुगरो के मरीज
हँ हँ कोनो दिक्कत नहि छै। डॉक्टर कहै छै। डॉक्टर भी कहै छै, कि गुड़ खाइ छै। सुगर मरीज के कोनो दिक्कत नहि छै।
ई तऽ हमरा नया जानकारी मिलले गुड़ खाय चाहिए सुगर मरीज के नहि जानैत रहियै हमरा नहि मन पड़ते है, तऽ अब ज कोइ अगल बगलमे भी होत है त करो कह देबे जे ठीक है, चीनी न खायके इतने कह य लेकिन चीनी के जगह पर पर अगर गुड़ खेबै तऽ सुगर हँ
कोनो दिक्कत न करतै हँ, ठीक छै। ओह सब ह
हँ
जती
नऽ, तब ठीक छै। ई जानकारी आदमी एहनहि एक-दोसरासँ लै छै। से बातचीत करै छी आब जेना हम गुड़ के नहि जनैत रहलियै हँ कि गुड़ खाय लए सुूगर वाला भी खाइ छै हमरा तनिका जानकारी मिलत ई बात के ने बड़ नीक भेलै
चलू आओर अहाँके भोजन अहाँके भोजन पानी भ गेल गेल
नहि अभी तऽ नहि भेलैए भोजन उजन अभी तऽ बैठले रहलियै हए तभी अहाँ हम कहलियै जे तनिका अहाँसँ बात होइए जेतै फेर जबै तऽ खाना पीना के देख
न न ठीक हैइ न न बस अहाँ हमरा आरके भी घर मे बन गेल छै तब हमहुँ जाइ छियै तनी भोजन पानी करै ल तऽ अहाँसँ हम कनि फुुरसत होके फेर कॉल करब ठीक छै ठीक छै, तऽ हम ओ जा छियै। भोजन पानी कर वर बाद कतनी स्थीके
हँ हँ जब एनाहिते टाइम मिलतै तऽ तनिका तनिका बतिआ लेतै मोन फेरवट हो जेते आदमी के आपसमे बात कयलासँ हँ
लेबे से चाहे जैसे बात विचार कर लेबै से कनि कुछो बिसरा जाइ छियै तऽ कनि मन उड़ जाइ छै आऔर अच्छो नीको लगै छै कनि हाल खबर ले लेबे छै तऽ
हँ हँ बिलकुल बिलकुल हँ चलियौ बढ़ियां है
तब हमहु जाइ छियै भोजन पानी करै कि तनी फुरसत होय तऽ कॉल करब अहाँके ठीक छै चलू ठीक छै प्रणाम
खुश रह